हेलो हँ बहिन की हाल चाल
बस हमरा आरके सब ठीक छै हमे भी ठीक छियै अहाँ कहू कैसन हालचाल छै
हमरो सब नीक छै सखी
अच्छा आओर केना चलि रहल छै जीवनमे
जीवन मे तऽ सब मस्ते चलि रहले छै बड्डी गर्मी होइ छै पसीने पसीने हो जाइ छियै खाना बनाबे मे
गरम छै ने ई चलते गृहणी लोको के पड़ी
बड़ी दिक्कत हो जाइ छै लाट कट जाइ छै ओकरे मे तऽ और दिक्कत हो जाइ छै
त आरो सब काम तऽ छोड़ देब हहाँ लेकिन ई पेट कर काम कैसे छोड़ब भोजन तऽ पकाबेके छै अकेले रहब तऽ तनी सतू तू घोर
ओकरो तऽ देबेके पड़ै छियै ने
तऽ अकेले रहब तऽ अहाँ सत्तूओ पी कऽ दिन काटि लेब लेकिन आब मालिक हथिन तऽ बाल बच्चा हथिन सास ससुर रहथिन तऽ ओ सबके कैसे खाली सतुर पे पूरा दिन नहि तऽ गर्मी तइसन
अकेला पेट रहै छै त कुछ छो खाा सतवो खाा चूड़ा फााकला
हँ हँ हँ सखी दही चूड़ा जे कह अहाँ कहू एसन स्वाद लगे छै
हँ दही चूडा चूड़ा तऽ बडी मस्त लगई छै
स अीथिल आरके त फेमस छै भोरे नाश्ता मे दही चूड़ा बढ़िया से एकदम गुड़ के चूर के ख ल चैचीनीर सा देख खा ले के बाद ते पूरा दिन बमबम रहे छै पेट
हँ हँ बड्डी अ अच्छा लगै छै चूड़ा दही खाायमे
तऽ आ पेटो ठण्डा रहै छै
हँ हँ आब फायदो करै छै ई नहि कि चूड़ा खााय से त पेटमे गम्भीर होइ छै
तऽ ऐसे ऐसे देखो हाँ जैसे अहाँ गर्मी छै त तनी ठण् ठणड पेय पदार्थ पियए के मन करै छै जैसे तनि आम के शर्बत भऽ गेल तनि बेल के शर्बत त भऽ गेल कोतो आ मैंगोस सेेक बना कर के बाल बच्चा बच्चा के पियलक उ दे देलक हँ तनी बनाना सेक पी लेलक तऽ ओ आरसँ भी पेट ठंडा रहै आओर तनी शरीर मे स्फूर्ति भी रहै छै बाल बच्चा ार की
हँ सुनै छियै कि मछलियो अने के बहुत अच्छा होइ छै एकदम बड्डी नीक होइ छै
ह मछली बात जे अहाँ निकाल रहल छी ते अहाँ के हम एगो बात बतावे छीये कि मिथिला आर के तऽ शुभ काम भेलैल चाहे कुछो काम भेलैल तऽ ओ आर
कोनो काज परोजनमे हो मछली बनाबै छियै
हँ कोनो काज प्रयोजन मे बिना मछली के अधूरा छै आ बड़ी चाव हँ आ बड़ी चाव से सब खाय छै मछ
हँ हँ
रेहू मछली हो जाइ तऽ अच्छा बात छै
हँ रेहु होइ छै कतला होइ छै एगो तेल पीबा होइ छै तेल पिबा हमरा नहि अच्छा लगै छै इतना तेले छोड़े छै ने कि एकदम अ अच्छे ना लगै छै आ बीच में काँटा रहे छै लगल छै कि साँपे खाय छै
नहि तऽ ओरमे तनि गुदगर मछली रहैत छै आ ओ बच्चा बुतरू के छान अल खाइ के कनि अ तेल में तर के दे देबे से ने उ नीक रहे छै कि काँटा उऊटा के डर आ मोट काँटा रहै छै छै ने तऽ काँटा उट के भी डर नहि रहै छै तो बाल बच्चा खाय खातिर ठीक रहै छै
हमर बच्चा लोग नहि खाय खोजे छै मछली ओ लोग मुर्गा मीट इहे सब खायके हो जे छै आ मुर्गे ज्यदा जोर करे छै अंडा मछली नहि काे बोजय छथि
ओ काटा आर चल त काटा आर चलति
आर मिथिला के तो रसगुल्ला बोल शाही मलपुआ ई सब बड़ी नीक लगै छै
तऽ मिथिलामे मछली आओर मिठाइ एही दूगोके तऽ लोक चाव करैत छिए कनी कोइ काज परियोजन हो चाहे पूजा पाठ हो मिथिला के लोग तनी मीठा दपा के खाइ छै हँ खूब चाव से
आदरामे खीर पूरी बनाबैत छियै कि नहि
हँ हँ हँ सखी हमरा घर मे बनै छै खीर दल पूड़री आलू के सब्जी आलू दम चाहे आलू पटल चाहे आलू कोबी कोनो भी कनि सब जी आर सङ्गे फिर कनी आम कल अदरक के रहै छै
इहे दिनमें तऽ आमो खाय में अच्छा लगय छै
हँ अभी तऽ नि सस्ता अभी भऽ गेल
हँ
हँ तऽ नि सस्ता भी भऽ गेल तऽ तनी मन से आदमी खा लेबै छै यह ब हमरा आर घरमे तऽ आमके पेड़े छै सात सात अठहठ गो पेड़ छै हँ तऽ तनि आँधीर पानि होबै हमर नहि न नइ हे तामे नेहरामे हँ नेहरामे पान छ गो आम के पेड़ छै आ छ गो अलग अलग प्रजाति के आम छै
ओ तब आम के अचार उछर लगबै छियै
हँ हँ हमार घर तऽ हमर माय खूब नीक नीक अचार लगाबे छै हमरा आर के वही भेज देबे छै डिब्बा डिब्बा कर के तऽ तनी हमरा आर के आसान हो जाइ छै तनी काम उम के हमरा आर के बनाबे के न
की की क अचार लगाबै छै हे माता जी
हँ ओ बन लगाबै छै तनी टमाटर के बसकरील के आम के खटा चार मिठा अचार पूचा तऽ तनि ओल के अचार ओल के अचार तऽ इतना नीक बनाबे छै ओ हमार मााय की लगै छै कि मुँह से न छूटते छुटइ इतना स्वाद बनाबै छै ओल के अचार हु हँ अचार हँ अचार उचार हँ अचार उचार बहुत नीक निमन बनावै छै हमार माय कोनो चीज के अचार बढ़हर के आचार कटहल के आचार मने हमरा आर घर अहाँ जायब तऽ कोइ ऐसन अचार न होई की न मिलब अहाँ सब आचार बोयाम बोयाम मे सजा के आ अप ने अहाँ नऽ खा ओ हमर मााय न खाय लेकिन बस ओअर शौक छै कि हमरा आर घरमे सब भरल रहै अचार उचार हर रंग के आ खानो बनाबेमे खूब एक्सपर्ट छै हमर माय माने कोन हँ रोज कुछ न कुछ कछ न कुछ नया नया अलगे अलगे बना के रख लेबै छै की ई ना तो ई खा लेब अहाँ ई न तऽ ई खालेब अहाँ
ओ हम सोच रहल छियै कि तनि हीस के अचार लगाबे तऽ तनि जनो हकीन कि घीस के कैसे अच्छा लगे छै हँ हँ हँ हँ वहि कुच्चा वाल कु
हँ वरमे हम अपन माय के देखले छियै कि आम के छील के आ कदू कस कर के रख देवे छै
हँ उ तो कर देलियैै करके रख देलियै है
आऔर रस्स पानी के गाार देब अहाँ
हँ हँ कर देलियै ओकरा
हँ त ओकरा मे तनी
केनौआ मसाला डाइल दे कि केनौआ मसाला
किनउआ हँ हँ नीक लगै छै केनौआ मसाला मे तनी रंग फेड होबे हो जाय छै कम पकड़ै छै रंग बकी ऐसे पेड़ो एगो मसाला आबै छै स्पेस
हँ हँ उहे आम के अचार खती मगैले छियै आ लाल मिर्चा के एगो पाउ डर आबै छै
हँ हँ ओकरा आर सँ तनी रंग उंग अच्छा आबै छै अचार मे त हमरा आरक माय हँ ओकरा आरमे नै एक किलो कच्चा आम छै तऽ ओकरा मे एक किलो हरार मिर्चा के चॉप कर देबैके क्रश कर देब छोटा छोटा महीन महीन काट लेबै के और ओअर मे तनी आदि हाँ पच्चीस पचास ग्राम सना दी आओर सए ग्राम जेसन ल सुलझील ओकरो के तनीसा हाँ हाँ ओकरा अथि से न पीसैके मिक्सी मे ना पिस्ब हाँ कूट देबा हाँ हाँ हाँ ओखली मे कूट देब स्टील लग जाइ न तऽ ओ करिया हो जाइ तऽ ओखली मे अहाँ कूट दे बढ़िया से हँ हँ ओखली मे कुट देब ने सिलोट पे तनि निशा दरदरा घूट दे वही आम मे सोम दिन बढ़िया से ओकर बाद ओकरा गरम हँ हँ सबके धऽ के ओकरा पे आ सबके हल्दी तनी दे के आओर सोन सरसो तेल त कमे सरसो तेल दे हँ तनि हँ तेल तनि कमे देब अहाँ आ आर बाद फिर तनि मंगरैला जमाइन भी डाल देब वर से स्वाद तनी नीक आ जाय छै हँ आ तनि हींगग डाल छै आार सान के खूबे बढ़िया से बड़का कठौता मे रख के आ धूप में दू दिन रख खति जी रहल सहल पानी रहै उ सव उड़ जाा
बम मे बोतल मे की स्टीले के बर्तन मे
स्टील कठोता में रख देब हँ स्टील के कठौत तऽ चाहे प्लास्टिक के कटोउत त जे रहै छै ने ओ आर मे खूब बढ़िआं से फैला के धूप मे रख दे तऽ छ गो आर पानी उड़ जाय त अचार काल न पड़ी आऔर स्वाद रह ओकर रङंग आ स्वाद एकदम टिकाउ रह
हं अच्छा
ओ आर बाद जब बोयाम मे धरब ने तब ओकररा उपरा से मनी तेल रख दे कतना जरूरी रहै कि तू गल कना तनी सा हो जाय एक किलो के आम गल उलके जब बो आम में रख खाा जाइ ने तब ओकरा ऊपरस तनी सरसोकं तेल डाल देब अहाँ आ ओकर बाद भी दू चार दिन कनि धूप मे रख ठीक छै सखी
ठीक छै सरके फ्री होब तऽ फिर फोन करब ठीक छै ठीक छै